ठीकु आहियो?
बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
हीअ बि बढ़िया ऐप कढियो अथउं हूअं असां ज़िंदगीअ में कॾहिं न ॻाल्हायूं पर हीअं त ॻाल्हाए सघंदासीं।
सही आहे सही बिल्कुलु सही
आवाज़ स्लो थी अचे तव्हांजी ॾाढी।
हाणे अचेव थी तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़।
हा पर पहिरियों क्लीअर पई अचे जिअं हुन कॉल में हाणे थोड़ी घटि थी अचे।
अच्छा अलाए मे बि ॾाढा जीअं माण्हू जुड़ी वेंदा आहिनि त नेटवर्क जे करे।
हूं, पहिरियों हुन वारे वॉट्सप कॉल में मस्तु पई आवाज़ अचे।
कोई ॻाल्ह कोने। बसि बढ़िया, हा थिए पई थी।
अञा थिए पई थी।
हा हा
हा हा
असांजे घर में मिज़मान आया आहिनि त तॾहिं थोड़ो सो ईअं लेट थी वेंदो आहे।
अच्छा मेहिमान आया अथव?
हा
केर आयो अथव?
अ, हिननि जी बुआ। असांजी बुआ जन आया आहिनि त थोड़ो सो ईअं ऐं नेरिन वग़ैरह कर थोड़ो हैवी थी, थी वञे त थोड़ो सो कॾहिं।
बि आया हुआ न मेहिमान उहो अंजू वग़ैरह जनि।
हा हा जी जी जी
हा उहो ई मां चयो तव्हांसां मिलण ई रहिजी वियो मूसां तव्हांजी गुड़िया सां त मिली वठो। त तव्हांसां मिलण ई न थी पायो।
कोई न सभु मिलियल ई पिया आहियूं
हा हा वरी मां घर आयमि त सोचियो की हुनजी गुड़िया आई न मां मिलण वईमासि न भाभी आई मिलियास ई कोन असां
हा मूंखे ख़बर ई न पियो की तव्हां आया आहियो पोइ ख़बर पियो की हा तव्हां आया हुयो।
तव्हांजी गुड़िया ऐॾी मस्त सिंधी पई ॻाल्हाए बिल्कुलु।
हे ऐप न असांखे सिंधी सेखारे ई रहंदो।
हा हो चएसि थी हुनखे दादीअ खे। दादी तोखे मां पोइ करे थी ॾियां पई। ॾाढो मस्तु सिंधी ॻाल्हाए थी मस्तु। सिंधी बि ॻाल्हाइण सेखारींदो और जंहिंसा असां न ॻाल्हाईंदायूं न हुन पंहिंजे पंहिंजे में बिज़ी हूंदा आहियूं हा न उन्हनि सभिनी सां असां बि ॻाल्हाए था सघूं पिया।
हा, हे ऐप आहे की कोई कंहिंखे सुञाणे नथो तॾहिं बि ॻाल्हाए थो छो छोकी। हिकु प्रेम जो हिकु विश्वास जो आहे की सिंधी सिंधी भाउ भाउ सिंधी सिंधी भेण भेण।
हा
त हुनजे करे सभिनीनि जे भाव बि मटजनि था सभिनीनि जे अंदर। जो ख़बर बि थो पए की हा मतिलबु।
हा हाणे मां हिकु सां ॻाल्हायां पई हूहा इंदौर जी हुई वकील हुई
अच्छा
हा त उहोई मतिलबु कीअं नएनि नएनि माण्हुनि सां असांखे बढ़िया मिलण जो सब कुझु करण जो मौको मिले थो न।
सईं ॻाल्ह आ, सई ॻाल्ह आ।
ओई ॿुधाए पई, मां इकतीस साल जी आहियां, मां हाणे एडवोकेट हाणे कंप्लीट थियो आहे।
बढ़िया आहे। पर अॼु जे ज़माने में छोकिरियूं ॾाढे अॻते पहुची वियूं आहिन, ॾाढी -ॾाढी। प्रोग्रेस कयो थन छोकिरियन।
हा पहिरियों बस छोकिरा सर्विस कंदा हुया! अॼुकल्ह त ॿई टक्कर बिल्कुलु।
अंउ थियणो बि घुरिजे, कोई बुराई कोन ए हिनमें टक्क करर जी ॻाल्हि कोन्हे पर सेल्फ डिपेंड। जेकी जेकी ॻाल्हि हले थी न, अॼु जे ज़माने में, हा बिल्कुलु। छोकि समय पूछी करे अचे न थो। पो छोकिरियूं रोअन थियूं कि भई असांखे जे करे कुछु सिखउं हां, कुछु अचे हां त अॼु पंहिंजे पेरनि ते भिअंहूं हां। तेंखां सुठो भॻवानु हाणे ठातो थई कि तंव्हां पहिरीं समझदार थी वंञो, पहिरीं पंहिंजी पेरनि ते भियो।
हा, पढ़ी लिखी कुछु ठही वंञो, पेंजे पेरनि ते भिहन ता। इन खां पो तो लॻेन कुछु कयूं असां।
ॾाढो सुठो आ पर ॾाढो सुठो, हुयो त पहिरीं बि
अॼकल्ह कंहिं खे न लॻंदो आ कि ॾह पढी वेही रहूं, ॿारह पढ़ीे व रंउ, इअ लॻंदो ई न आए।
सही ॻाल्हि आ, न पर मांखे त लॻंदो आ। असांजा जेके माता साहबु हुया, उहो बि मतिलबु भले मा न चवंदमि की ॾाढा पढ़ियल हुया पर जेतिरो पढ़ियल हुयो, उन्हनि असांखे ॾाढे सुठ्ठे स्कूल में पढ़ायोन, ॾाढे सुठ्ठे सां असां कि मतिलबु भले इंग्लिश मीडियम में हुया असां कॾहिं बि इं बिल्कुलु टोटल आनसर वग़ैरह ईअं पुछंदा हुया कि की ॿारनि जी प्रोग्रेस त उननि कॾहिं असांखे इहे महसूस ई न थियणु ॾ ॾिनुन कि मूंखे नथो अचे, मां कीअं पढ़ायां तहांखे।
हम हम उहो ई मंहांजी मम्मी चवंदी हुई तोखे पढ़ाए पढ़ाए टू वन जा टू, टू- टू जा पूर तोखे पढ़ाए- पढ़ाए मूंखे याद थी वियो आहे।
ब
न ॾाढो मतिलबु हाणे लॻंदो आ की ॾिसो अॼु पाठ बि करे था सघूं, असां पढ़ी था सघूं त माउ पीउ ला ए धन्यवाद निकिरंदो आ। असां न पढ़ी सघंउ हा त अॼु कीअं हुजऊं हा असां!
सही ॻाल्हि आ, अंउ चइबो आ कि, सही ॻाल्हि आ, अंउ हे अंउ हीअ सब न असां ख़बर थव गुरू मिलण खां पो सिखिया आहियूं कि मतिलबु तहांखे घणो शुकराना करंणा आहिन।
हम्म
अंउ मतिलब ज्ञान खां पो न, त असां माउ पीउ जा शुकराना करण बि पो सिखिया आयूं।
हा हा बिल्कुलु सइ, बिल्कुलु सइ, हा।
मतलबु मांहांजे मां, मां त इहे एक्सपीरियंस कंदी आहियां कि मां मम्मी पपा जा बि शुकराना करण न ज्ञान खां पो अची सिखियन। कि असांखे मतिलबु घणो शुकरानो करिणो आहे।
हम
मां त सच में बार-बार चवंदी आहिनि पापा जनि खे कि तव्हांखे न ख़बर आहे तव्हां मूंखे छा ॾिनो अथव। तव्हां मूंखे ज्ञान सां जोड़ियो अथव। मां तव्हांजा अहसान कॾहिं न लाहे सघंदमि। त हे सभु बि गुरु सेखारनि। हिकु दफ़ो उहा वाणी हली हुई कि अ सभिनीनि खे माफ़ी आहे। सभिनीनि खे माफ़ी आ। पर कृतघ्न खे कोई माफ़ी कोन्हे।
हम्म।
कृतघ्न खे जेके शुकराना न मञंदा आहिनि। हुन जे लाइ कोई माफ़ी कोन्हे। हर वॾे जे वॾे वॾे पाप जी माफ़ी आहे। पर कृतघ्न खे कोई माफ़ी कोन्हे। जेको जंहि सां भगवानु करे थो। जंहि सां माण्हू करनि था। ऐं हो शुकराना नथा करनि। उन्हनि जे लाइ कोई माफ़ी कोन्हे।
हा उहो अ कृतघ्न आहे हुनजे लाइ माफ़ी कान्हे।
माफ़ी कोन्हे। दुनिया में मतलबु वॾे जे वॾे पाप जी माफ़ी आहे। पर कृतघ्न खे कोई माफ़ी कोन्हे। त उन खां पोइ त हे वाणियूं असांजे लाइ त निकिरनि थियूं कि सिखऊं ऐं शुकराना कयऊं। कोई दर बि बंदि करे थो असांजे लाइ कि दर बंदि दर वेकड़े रखो त शुकराना आहिनि। शुकराना आहिनि। मनो, जंहिंजे ऐं जंहिंजे करे बिल्कुल बिल्कुलु, अऊं जंहिंजे करे हिन दर ते पहुतासं उन्हनि जा बि शुकराना कयूं। कि कोई अची हिकदम सां चईंदो आहे न छोकी एतिरा सुधिरल त न हुयासीं कि वेठा हुया घर में ऐं हली आयसि पाण ई। कोई त आयो हूंदो। कोई त आयो हूंदो, जॻाइण जे लाइ। त उन्हनि जो त सभिनीनि खां वधीक
ऐं सही आहे मतिलबु इहे ठोकरूं न लॻन हा त असां हिते पहुचऊं ई कीअं हां।
सही आ। हिकु दफ़ो न सही ॻाल्हि आहे। इअं वाणी में बि हलियो हुयो तव्हां न हेॾा शरीफ़ न आहियो कि इअं चुप चाप सां अची वेहो तां। जीअं ॾेखारो ता न कि मां शरीफ़ आहियां। एॾा शरीफ़ न आहियो। तव्हां खे बि न जे कि मां धक्को ॾिनो आ घर में तव्हांजे साम्हूं जॾहिं उल्टो हलियो आहे ईअं भॻवान पाण चवनि तॾहिं तव्हां अची हिते पहुता आहियो। एॾा सुधरियल न हुयव कि पाण अची हिते वेहो हां।
हूं त चवंदा आहिनि हुन ठोकरुनि खे बि सलाम जहिं असां खे हिते जोड़ियऊं।
बिल्कुल बिल्कुल।
हुंदो आ न कि गुरु तूं असांखे कोई न कोई दुख ॾींदो रहो जो असां तुंहिंजे क़रीब और अचऊं और अचऊं।
हा। पर हाणे त लॻंदो आ न दुख न सुख कुछ न घुरो। पाणे ही सभु ठहियल पियो आ। सभु ठहियल पियो आ। सभु पाण ही ईंदो तव्हां सिर्फ़ वेही करे ॾिसो। सिर्फ़ दृष्टान ठही ॾिसो कि छा?
पहले थोड़ो कुछ थींदो त हाए हाए लॻंदो हो। हाणे त केॾी वॾी बि प्रॉब्लम अचे लॻंदो हो गया। पार पइजी वेंदासी। गुरु वेठो आ न।
गुरु जी कृपा सच में। ॾाढो संभालियो तन अंउं संभालनि बि ता। ॾाडो संभालन ता, सही ॻाल आ।
तहांजी आवाज़ अंञां घटिजी वई बिल्कुल
अच्छा, हहहा हाणें अचेव ती?
हा हाणे अचे ती।
बस लॻे तो सच में केॾा शुकराना इनि सभिनिन जा की ॾाढे सुठे नमूने गुरू बचाए रखियो तन, पर पचुरून खां बचाए करे हिन कम में बि असां गुरु जो कमु ता कयूं।
हम्म!
सभिनिन खां सुठी ॻाल्हि। सभिनिन खां सुठी ॻाल्हि इह्यई आ। छल हमेशा हे मुख खुले त ॻुरूनि जी वॾाई जे लाए खुले न त न खुले। ह
ॾाढो बढ़िया।
सही आ।
रोज वेंदा आहियो तव्हां बि?
हा! कोशिश त पूरी हुंदी आ। की वनंऊ पहुचऊं हुन दर ते छोकी माखे त ईअं लॻंदो मां बीमार थी वई आहियां।
ह-ह-ह।
और ॾाढो सुठो, पर सभिनिनि खां वधीक इर्म्पोटेंट थींदो आ की अं तहां अगर चारि ॾींहं न वया आहियो त उन में बि तहांजो ध्यानु काथे आहे, तहां काथे वेठा आहियो। केॾीमहिल थींदो आहे की मजबूरीअ में माण्हूं न वंञी सघंदो आ।
हा
पर चार ॾींह ॾाढा थी या। एतिरो त गुरु न कॾी, कॾी बि दूरि न करे पांण सां। पर हिक वाणी हलंदी आ कि की तहां अगरि अ हिकु ॾीहुं बि नथा वनो अगरि सत्संगु में त तहां चालीह ॾींह पोहिते ता हली वनो पेंजी पढ़ाईअ में।
हा उन्ह ॾींहं जी असां भरपाई न करे सघंदा आहियूं।
हा। चालीह ॾींह पोइता जी तहांखे पढ़ाई करणी पंइंदी। छोकी थी तो सघे त उन्ह ॾींहुं जेकी वाणी निकिती हुजे, हो तहांजे कम जी हुजे। पर छोकरे तहां मिस करे रखिव
हम्म! की हुअ असांखे बि बसि ईंयंई चवंदा इनि की मतिलबु अॼु तहां ते कृपा थियंण ई हुयव, अॼु तहां सोचियुव की अॼु लाइट बंद आ त मा न थो वंञां, बढ़िया बरसात थी वई, भला हे थी वयो तहांखे हुन प्रोब्लम रोकयंई और तहां रुकजी वियव।
हम्म, उन्हते न हिक ॾाढी सुठी ठी वांणी हली हुई, की तहां न मतिलबु शादी हुंदी आ त चईदा आहियो की सुभाणे न व्यांह में वंञिंणो आ, त मां सत्संगु न वेंदमि। सुभाणे न मेहमान अचिणां इनि, त मां सत्संगु न वेंदमि। दमि, सुभाणे न मां ॾाढो थक, मुखे न बुखा, अॼु न मुखे बुखार आ। अॼु न मां सत्संगु नत्थी वना। मतलब, हर ॻाल्ह में, तहां कैंची सिर्फ़ सत्संग खे हणंदायो। कॾी च्यो तव, अॼ मूखे बुख़ार आ, अॼ मूंखे, अॼ मां रोटी नथी ठायां। कॾी चयो तव?